हा हलो हरे राम हरे राम ठीकु आयो
हा जी ठीकु आहियो
हा ॿियो सभु बढ़िया
जी जी
टिक तव तव्हांजा बार बार ठीक इन।
हा ॿार वार सभु ठीक इन तव्हां बि ठीक आयो
हा हा असां ठीकु आयूं ॿियो नाास्तो थी वियो
नाश्तो बस अञा तयारी आहे हाणे मथे वियो हुमि गमलनि खे पाणी ॿाणी
अच्छा
हा हाणे लथम त पसीनो पसीनो हो त सुकम सुकाइण वेठमि त वरी इ खीर ॾिनई चईं खीर पीओ हाली नश्तो अञा थोरी देर सां कंदा आयूं। साढे ॾहें यारहां थी वेंदा आनि
अच्छा
हा साढी ॾह थींदा अन पोइ हाणे के मल कें मल यारहां थी वेंदा आहिनि। यारहें बजे वरी निकरी वेंदो आं टेिकाणे
अशा ॿियो सभु बढ़िया ठीक आइनि ॿार ॿार पूरो परिवार ठीक तव तव्हांजो।
हा जी जी सभु ठीकु अन त कालू आयो हो जबलपुर मां राति जो हा दो निकरी विया न
अच्छा
ओडे बि लाहींदा पो सोचनि पिया भई काथे लारायूं मैयर में लारायूं या चित्रकुट लारायूं। अगरि जे टाइम सां निकरी विया सित रोड घुमी करे दर्शन करे त सिधो मैयर। अचा ते शाम जो मुनणु लगाईंदा छोकिरे जो हा।
हा हा
ज इन के।
हा हा हा ठीकु आ ॿियो तव्हांजो इतां कोई वयो तन छा
त असां वा जी
तव्हांजे कोई इतां घरां तव्हजो कोई वियो तनि छा। हा हलो नथी अचे छा आवाज़ हलो हलो आवाज नथी अचेव हा हलो न पई अचेव छा आवाज। हलो हलो
हलो हा आवाज न पई अच या।
हा हलो
जी आवाज न पई अचे छा।
न मुखे न पई अचे तव्हांखे अचे पई
न बंदि अ यो अलाए छो।
अच्छा हा ठीकु आ हाणे अचेव थी न
हा हाणे त अचे थी
हा ॿियो तव्हां गड़ा ॿार तव
ॿार ॿ छोकिरा आनि हिकु छोकिरी आनि टे ॿार आनि न कुल।
अच्छा शादी थेल थव सभिनि जी
हा, हा, जी, जी
अच्छा ॿियो केड़ा ॿार-ॿार हूंदनि न
हा, वॾे खे ॿ छोकिरा आहिनि, नंढे खे छोकिरो छोकिरी आ अंउ छोकिरीअ खे ॿ छोकिरा अन हा
तव्हां छा कंदा आहियो हाणे?
हाणे मां बसि ईअं रिटायर आहियां घर में वेठो हूंदो आं अंउं नास्तो करे दरॿारि हली वेंदो आं वरी हुते सेवा वग़ैरह कंदो आं पो कंहिं महिल ॿ थींदा आहिनि कंहिं महिल ट्रे थींदा आहिनि
हा, हा सुठी आ न, भॻवान खे बि टेम ॾियणु ज़रूरी आ न
हा, जी जी
ॿियो सत्संग उते वेंदा हूंदा न, घरऊ।
हा, जी जी
अच्छा, नाम वरतल तव?
नाम, हा बाबाजन जो वरितलु आ न हरिओम, आरो
अच्छा अच्छा, हा हा हा ठीकु आ न, अॼुकल्ह नाम जे ॾाढी थी वई आ न, नाम भई ज़रूरी वठणो ज़रूरी आ। भले टिकाणा पूजाऊ सेवाऊ के कतरी बि कयो, पर नाम वठण ज़रूरी आ।
हा, उहो उहो ई पार करणु वारो।
हा हा हा
हा, जी जी
वई हूंदव न, तव्हांजी कुंआारी पेके वेई हूंदी न गर्मीअ में?
हा वयूं ॿई। बारी बारीअ अ सां भयूं, नंढी त होॾे पपाल वईीई त पोइ विच में सागर लही पई ॿ टे ॾींहं हुते आरामु करे आई बाक़ी नंढी त भई
अच्छा ठीकु आहे छोकिरी बि आयव तव्हांजी घुमी वियव
हा छोकिरी बि आई उहा बि अठ ॾह ॾींहं अकेली आहे न हाणे छा करे भई घर बि ॾिसणो थ दुकान बि ॾिसणो तास मकानु वॾो अथनि त हेठि मथ उते हाणे पाण मथे रहंदा आहिनि
अच्छा
जी हेठि वरी ॿिए खे ॾिनो अथऊं पहिरियोूं हेठि रहंदा हुआ। त माण्हू चवनि पिया न भई तव्हां शुरूअ खां मथे रहिया आहियो मथे ई रहो
अछा ह ह ॿियो बरसाति पई थी ने हिते
बरसाति ईअं थोरी घणी पई आहे वधीक न पई आहे।
हा हिते त बिल्कुलु न पई आहे टोॾींूं थोरी पई राति जो
हा गर्मी ॾाढी आहे ईअं पवे बि थीी त उमिरि वग़ैरह दाढी थी निक रह न
हा हा उस बि ॾाढी तेज आहे हिकदमि
हा उस त ॾाढी तेज़ आहे कल्ह गमलनि खे शाम जो पाणी न ॾई आयो हूम त वेचारा मुरझाइजी विया सुबुह जो उहा ती वई राति जो आरती करणु अंउं जोयोति बाण चईं गमलनि खे पाणी न ॾई आवां शाम जो भई सु सुबुह जो ॾीजानि ज़रूरु
हा
हा त हाणे कलाकु ॾेढ हुननि जी सेवा में लॻियलु हुउमि
अच्छा ठीकु ठु आहे इहा बि सेवा आहे न गमलनि जी बि
हा, जी, जी, हा
ज़रूरी आ न भई
इहा बि सेवा आहे न जीअं माण्हू बिना पाणीअ वग़ैरह जे खाइण जे साणो थो थी वञे ॾिसो कमु ई नथो करे सघे।
हा, हा
हा हा ऐं पाणी नथा ॾियनि त वेचारा मुर्झाइजी था वञनि
हा, असांखे बि आहिनि ॿ, ट्रे जेके सुबुह सां पो पाइप लॻाए करे अंउं ॾींदा आहियूंनि पाणी बि ॾियऊ वरी कूलर में पाणी पाइप लॻाए करे असांजा त हाणे गुल, बुल थियनि कान था बाक़ी ईअं तुलसी एन बाक़ी नी ॿियो नीम प न, न असांज गुल थींदो आहे हिकिड़ो आहे तां ॾिनो चङो मना हाणे वॾो थियो आ पर हू मुंद सां थो ॾे पियो हाणे न ॾींदो आ सियारे में ॾींदो आ
हा त हिअ हिननि खे गुड़ाई-बुड़ाई कंदा रहो न ब टाईम, टाईम सां त गुल ॾींदा हा हू मूंखे बी चवनि पिया भई इहा मिटी इलाही पुराणी थी वई आहे शुरूअ खों उहा ई मिटी आ, मिटी मटयोनि त पो भई अञा गुल वधीक ॾींदा अंउं मोगरे में त ॾाढा था अचनि अछा गुल ख़ुशबू वारा मोगरा वारा उहे पंजाह पंजाहु था निकरण रोज़
अचछा हेॾा
हा पोइ उनजे सॼो हा ठोड़ो करे छॾियो मा कटिंग करे, त वरी हेइआ हाणे ॾाढा गुल था निकिरनि रोज़
न हिकिड़ो असांजो बस गुलाब जो आहे ओ पहले ॿ, ट्रे कढंदो हाणे पो चङा कढणु लॻो वरी, वधं
हा त हिन गुलाब जे बि टाईम तां कटिंग वग़ैरह करे छॾियो न मथओं त नयूं डालियूं निकिरंदियूं त हुननि में गुल निकिरंदा
अच्छा
हा घुड़ाई बि कयो हिननि जी ऐं कटिंग बि कंदा रहो
अच्छा
हा पो कटिंग करण खां पोइ गुल निकिरंदा आहिनि
हा हा ठीकु आहे
असां मूं वटि त इलाही निकिरंदा गुल पंजाह, पंजाह निकिरंदा आहिनि। ईंअ कमल जा या ॿिया मिलाए करे गुलाब जा अंउं हर तरह जा आहिनि सठि, सतरि पेड़ आहिनि मूं वटि
हूं
हा गुलाब जा ई पंद्रहां, वीह थींदा।
हा हिकिड़ो ॿियो बि वण आहे त उने में बेगिनी कलर ते निकिरंदो आ ईअ थोरोसो, प अञा हूंदा गोल वकोड़ व ठहल। उहो बि नथो निकिरे, उहो बि माना मुंदसि। हा पो निकिरे, हाणे हो गर्मीअ में कुझु बिल्कुलु न निकिरंदो आ। बसि नीम पती हाणे थोरी थी आ, वधी आ थोरी थोरी थी आ।
हा नीम प नीम पति जया भी इ मूं वट इलाही। पेड़ आहिनि इलाही पेड़, पहिरियूं टे चार हुआ बट टे ॿिया लॻाया आहिन, वरी ॿ अलॻि सो हुन मोम पांजो पाणे हो पतिय झड़नदियूं या बिज अंदाज जरे थो त, पांजो पाण वरी निकिरी था अचनि। त हाणे दरवाजे ॿाहिरां बि लॻाए छॾियो आ भले। जंहिंखे खपे प पटे वञे।
अच्छा हा
हा।
हा बस उहे जेके सदाॿार गुल थींदा आहिनि, उहे बाक़ी आहिनि। उहेई पाणई प्या निकरनि।
उहो, उहे ॾाढा थियानि ॾाढा पर उनमें बि मां। अचो लॻायो आहे हाणे। त अछे मे बि गुल अचन था ॾाढा, पहिरियो गुलाब बि थींदा हा सदाबार जा। पर हाणे, अचो बि सुठो थो लॻे। अच्छा, अच्छा त इलाही गुल आहिनि मूं वटि इलाही।
हा हा।
इलही नमूननि जा आहिनि।
हा बसि असां वटि सदाबार वारा उहे आहिनि, गुल गुलाबी बाक़ी ॿिया। सब न थींदा आहिनि, कोई बि न थींदो आ। लॻंदो गुल हुजनि न।
त थोरी बरसात में पो हल म जल्दी
बस।
त पो वरी ॿिया कलर बि इंगो।
िस्त बची वई हूंदी।
हलो।